गोर ल
खूब स्वभावती पुत्रवती। की रहू जुड़ायल रहु ठीक छै हँ हमसभ ठीक छी कि करै छलहुँ
बस बोनकने चाय पीबै छलू है।
चाय पीलों
हँ चाय पीबै छी आर सभ अहाँ कहियौ अहाँकेँ चाय ताय भ गेलै
ह, हम मरचाइ भऽ गेलै काढ़ा भऽ गेलै गरम पानि भऽ गेलै।
अच्छ
कारूओ हँ करहे भऽ गेलै चायो भऽ गेलै
अच्छा का काढ़ा केहन पीबै छियै?
काढ़ा अहाँकेँ पीबैत छै एकटा निमक पत्ता रहैए करी पत्ता रहैए या
लतामक पत्ता रहैए हल्दी, रहैए, आदी रहैए तुलसी पत्ता रहैया। आ जमाइन रहैए जमाइन धऽ क
ई सभटा के धऽ क काढ़ा बनबै छियै ने
हँ, आधा घंटा खुला दियौ आ खुला कऽ पानि पी लिआ सुसुम जक
अच्छा, अच्छा पीबा के तऽ कोनो बात नहि छै पीबऽ के तऽ कोनो बात न छै, ओतऽ गर्मे रहते तऽ भई अपना हिसाब से लोग पीते। लेकिन ओकरा कते काल बड़ कऽ दै छियै ओ सभ चीज के
आधा घण्टा बरकनाइ जरूरी रहै छै।
मीठा आँच पर कम आँच पर।
हँ कम आँच पर
अच्छा तऽ चाय फेर बीच मेमे कते काल के गपिंग दैबै।
तऽ दै छियै कनी काल मके बाद दस पन्द्रह मिनट के बाद पी लै छियै
नहि तऽ कोनो चीजके आब तऽ बहिन आधा घंटा छोड़बै ने।
नहि पी लै छियै कनि मुन्ती ता भऽ जाइत छै ने।
हँ मुँह तऽ तीतऽ भइ जाइत हैथ लेकिन तैयो बीचमे कोनो चीज जे अगर पीबै छै लोक या खाइ छै तऽ बीचमे आधा घंटाके कोनो दवाइ के अथी रह दै छै ने दूरी
असर रहै छै।
लेकिन सएह करब कएल तऽ काल्हिसँ कम सँ कम पन्द्रहो मिनटके गैप देबै
अच्छा।
हँ। तऽ इएह सब छले है नेहाय धोनाई भऽ गेल नहेलहुं सुोनेलहुँ
नहि नहेलहुँ है सुनेलहुँ है कनि हुनका जायके छैन कनि उपनयनमे
अच्छा किनकन कऽ
मिसरजी के अहि मिसरजी के तऽ हुनके कनी कपड़ा लत्ता सेतलेथ
तऽ कोन उपनयन भे जेथिन ओ किनका छैन उपनयन
ओ टुन्नी नहि छलथि हे टुन्नी बहिन मसियूत बहिन।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, मौसी की एहिठमा हेत ने
हँ कए तऽ ओसभ अहाँकेँ हुनका छूटका भऽ गेलनि
अच्छा।
ओतका हुनका एकटा पित्ती छलखिन से खतम भऽ गेलखिन ओ कहलखिन जे। हँ हुनका बड़की मुसी हत ह तऽ ओ कहलेकिन फोन कऽ के कहलखिन जे अहीके जाय पड़त बौआ आ तऽ अही चलि जायब।
तऽ फेर ई उपनयन केना हेतै।
उपनयन अहाँकेँ सभ जेयथिन तऽ हिनका कहलखिन मड़बापर मड़बापर अहाँ कनि अथी झोरा टाँगि देबै मामा सभके होइ छै ने झोराटंगनाय से अहाँ झोरा टाँगि देबै से कनि बौआ चलि जायब तऽ हिनका तऽ नहि कहय नहि अबैत छनि
नहि नहि कर भला तो हो भला ककरो नीक करथिन तहन ने हुनका अपनो सने नीक हेतनि
हँ तऽ ओ कहलखिन जे कोनो बात नै छै चलि जायब अहाँ टेंशन नहि करू तऽ काइल खुना
हू तामे एहन एहन कार्य करऽ ल बहिन अथी होइ छै ने नसीब जे जिनकर हाथ मे जे चीज लिखल
हँ हुनके लिखल छैन जे जोड़ा मामा टंगी
हँ जे इह छनि जे मामा झोरा गी तऽ इएह तऽ लिखल होइ छ नहि तऽ ई देखियौ मौसी के बेटी एहिठुमा य मौसी के बेटी एहिठमा मौसी के अपन मतलब बेटी के अपन सोहोदर से नहि भऽ कमसियो तऽ काज भेलै तऽ इो तऽ नसीबे ने बहिन
लगाज भऽ गेल
हँ
तऽ उएह सब अहाँकेँ बौआ सब इसकुल गेलैथ
नहि नहि बहिन अखन छुट्टी छै बौआ सभके हम ई कहलहुं है उपनयन के आंगना लै जे जन औ अहके बौआ जे मौसी के बेटी हुनकर अपनसँ सहोदरसँ लिखलाहा होइत छैन अपन सहोदरसँ नहि लिखल छलनि है मस्योत से लिखल छलनि है
हँ हँ अपन सहोदरसँ नहि लिखल छलनि मसियौत इएह सभ लोक कहे छै ने पहिलुका युग जे मान ले जे लोक कहै छलखिन हे माँ पतियन काकी सब जे अहा के ककारासे की लिखल है से के बुझे य
तऽ ई होए तऽ कहलहु ह बहिन इएह तऽ संजोग आ इह तऽ नसीब छै आइ कोनो मे भेल हेतै ने जे मसआात मसियोत बहिनक के ऋण कहै छै ने तऽ इएहे सब ऋण होइ छै ने उतेरना
हँ हँ ऋण सधायल जाइ छै
हँ तऽ सबस बड़का इएह छै सौभाग्यो बुझियौ सौभाग्यो बुझियौ या कहियो मौसीक के बेटी कहियो एहन चीज केने हेथिन तकर उतारो करै छथिन तकर एकटा कहै छै ने सेहो अपन कऽ रहल छथिन आ अपन ई तऽ छथिन हे अपन झााजी तऽ छथिन हे ओहि जोगर मिसर जी जे मतलब मिसरजी केत भाय कोनो चीज में चाहे नीक रहै चाहे खराब रहै ओ आइ तक ककरो मना नहि केलखिन हेँ एकटा नेक इंसान के त इहे छै ने इंसान इह सब पूझै छै इएह सब पहचानल जाइ छै ताहि मे तऽ मिसर जी पाछा नहि हटथिन आ एहि दुआरे सभक समाज मे ओ नीक बनल छथिन न
हँ ओ ककरो नहि कहले नहि होइ छनि हुनका तऽ अपन जे कहलथि तिनका काज कऽ देलहुँ
अपन दर दियाद हुनका हर आदमी किया चाह करैत छै इएहसभ दुआरे ने जे मिसरजी किनको नै कहै छथिन हँ तऽ इहे सब गप्प यै चाय-ताय पीला ओ सभ, बहिन। बहिन बहिन अहाँ वाज नै अबै अहाँके
आवाज
नेटवर्क दिस जाउ नहि हँ अब आबैय आ कहीओ हँ आब आबैये बन्द भऽ गेल छले कहियौ।
हँ, तऽ सएह सभ अछि हुनका हमर बड़की दियादनी। नको, सुन कर मै आ। उपनयन कऽ उपनयन जग सभ करै छथिन
हँ
तऽ ओहूठुना भोरे भोरे हुनका फोन आयल छलनि हेँ
अच्छा
तऽ ओहुठुना कहलखिन जे हम कतऽ कतऽ जाउ ओतऽ तऽ म बूरी छै ओतऽ तऽ गेनाइ जरूरी छै तऽ कहलखिन ओतऽ अहाँ टाँंग कऽ झोरा टाँंग कऽ अहाँ हमरा लग आब जायब
अच्छा तऽ फेर ओतौ जेथिन
हँ तहन ओ अपना छोटका भय से फोन केलखिन गप केलखिन तऽ छोट का भे कहलखिन जे कोनो बात नहि छै भायजी अहाँ ओतऽ चलि जइयौ हम ओतऽ चलि
अच्छा तऽ इहो छै नइ तऽ हुनको सभसँ जुटल छथिन तै दुआरे जेथिन हुनको सभसँ जोड़ने हेबै
हँ सभ सँ जुड़ल छनि
हँ नै तऽ मतलब एकटा दियादनी के नैहरा में भेले तऽ दियादिनी के नहरो सँ जुटल रहबै अहाँ सब चलूँ नीक बात छिये न‌ तऽ ततेक दूर तक आई काल्हि कहाँ अपना मिथिला में जोड़ैया ने तऽ पहिले तऽ ककरा ककरा क तऽ कतय से नय जुटल रहै छले लेकिन आब तऽ से चीज इहो ने
आब तऽ अहाँके अपन तऽ जोड़ले ने होइत छै, एते दूरक के जोड़ल?
अहाँ सब ओ परम्परा निभा रहल छी ओ अहाँ सबके अपन साथ सूमा से देखलिये ते नै तऽ आबक समय में तऽ देखे छियै मिथिला में सबटा चीज रीति रिवाज सबटा उठल जाइया
उठल जाइये तैयो अखन अइ तऽ एखन तक धेल अए पहिलका जुग वला
तऽ धयल तऽ एहि दुआरे, बहिन, अहाँके जे सासू माँ छथिन तैँ ई भेल जाइये नै तऽ आबक अहाँ सब जे हँ अहाँसब जे देखैत छियनि से अहाँसब तऽ देखै छियनि अपना माँ सासू माँ सँ लेकिन अहाँके की बुझू, आबय वला पीढ़ी तहने तहने उएह देखत जे करत आइ अहाँ अपना सास-ससुर। देख रहल छी आ कऽ रहल छियै आइ जेह अहाँके बेटा बेटी सब देख न बौआ सब देखथिन सएह करथिन जनमाइए बाप ओर रीति-रिवाज हटेने जेतै तऽ बाल-बच्चा पर तऽ असर करतै ने, बहिन।
हँ करबे करतै की
आइ जे हम अहाँ करबै सएह हमर अहाँके बाल बच्चा करथिन आ जहन ह हमी यहाँ एकदम से ऊपरे ऊपरे बाहर भीतर वला रूप रूप पारंग मे आबि जेबै पाबनि तिहार मे तऽ हमर अहाँके बाल बच्चा की करथिन गऽ मिथिला के
नै किछ नय
नय किछ करथिन तऽ उएह छै जे सब समय के बात छै आ जेहन हमरा अहाँसँ हमरा अहाँके बाल-बच्चा देखथिन, सएह करथिन।
हँ सएह करबे करथिन की
हँ आर सब सब तऽ बढ़िए यै
जेतबो हम अहाँसब करबै सेहो हमरा अहाँ सबके बच्चासब नै करत
करत बहिन जे हमरा अहाँ सँ देखतै बच्चा सब वएह सिखतै हम अहाँ जै रग मे रङंबै सएह रंग र्मे बच्चोसभ रगत किये तऽ मेन होइ छै कोनो चीज कोनो चीजक शुरुआत, बहिन, घरे सँ होइ छै घर में हम अहाँ जेहन वातावरण कऽ कऽ रहबै तेहन वातावरण वरण जेहने कऽ के रहबै तेहने बालो बच्चा सिखत हम अहाँ तेज से बाजू हम अहाँ तेज सँ बाजू, बाल-बच्चा उएह टोन में बाजत। तै दुआरे बहुत बहुत सोच समझ कऽ बहिन बाजय पड़ैत छै
बहुत सोच
समय मे धिया पुता मे बाप के दुःख बुझै छलैयै आ आबय वला समयमे दोस्त-यारीमे। हमर दोस्त के घरमे तऽ ई छै हमर बहिना के घर में तऽ ई छै तऽ ओएह में जे समझदार बच्चा ये ओ अहाँके चीज ने सोचैया अपन घर के स्थिति देखैया आ जे मतलब नय बुझ बुझ बला माय बाप के तऽ ओ ऊपरे धरे रहत बुझलियै
ओसभ सभटा देखत तहन हेयत
हँ तऽ बहुत धिया पुता एहन छै जे अपन दोस्त तऽ सबके चक्कर मे रहि गेलौं आ बहुत बहुत धिया पुता ई छै जे अपन घर के मजबूरी देखलौं लेकिन कोनो चीज के संस्कार बहिन घरे सँ हयत इएह चीज कहलहु है हम अहाँ जे तरीका सँ जे रहन सहन में रहबै हमर अहाँके बाल बच्चा देखतै तऽ जरुरे हेतै अपने सब हाय फाइ देखेबै अपने सब अपन रीति रिवाज छोड़ने जेबै तऽ बालो बच्चा अपन सभके वएह करत। हँ, अपन बाल बच्चा उएह करत जे अपना सभके देखत। लोक कहे छै, ने बाल बच्चा गड़ गेले हे रे बिगड़त केना अहाँ सभके देखत जे अहाँ सभ अपना साउ ससुर के कये नहि रहल छियै तऽ ओहो बाल बच्चा देखै छै ने, जे हमरा दाइ बाबाके मम्मी। पापा केबे नै केलक तऽ हमसभ कि करूँ
आ आइ अहाँकेँ देखत, सेवा बाड़ी जेना आइ अहाँ। अपन साउस ससुर के करै छियै तऽ अहाँके बाल बच्चा ओ देखै छथिन जे हमर माँ हमर बाबूजी केना करैत छथिन तऽ आगा जाकऽ आबेऽ वला समय मे ओहो लए अहाँ राखल रहत जएह करबै बहिन सएह अपनो सभसँ नै हयत
तऽ ओ हमर बच्चा सभ उएह बाबूजी देख कऽ सिखै छथि सभटा गप जे केना दाइ बाबाके करैत छै, केना हुनका करैत छनि। जेना वएह सभके करै छथिन ओएह सभ सिखै छथिन
हँ आर सभसँ बड़का बात तऽ ई छै बहिन जे कुनो बच्चा के कोनो चीज घोइर कऽ नै पियाबै छै ओ खुद अपना आखिक सामनेक चीज ओ सीखै छै।
ओएह हँ उएह सीख कऽ सभटा गप्प करैत छै
हँ जएह हमरा अहाँकेँ देखत सएह बच्चोसभ करत काल्हि के डेट मे कहैत छै, ने काल्हि के तारीख मे बूढ़ के नहि करैत छै वृद्धा आश्रम मे छोड़े छै, अरे एक एकटा समय आयत जे आदमी से वृद्धा आश्रममे ओ बूढ़ बुढ़ बुजुर्गके छोड़ै छियै काल्हि तऽ अहूँ कहहने समय आयत आय काल्हि जा कऽ तऽ अहूँ बूढ़ रहब सभदिन जवाने तऽ नहि रहब। तऽ काल्हि जा कऽ अहूँ के बच्चा उएह करत जे माय बाप के नहि रहतै